हँ कि हाल छै यौ चन्दन जी।
एहे मस्त चलि रहल छै, बहुत बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ आओर कहियौ।
आओर सभ तऽ ठीक छै, सुनलहु आ दिल्ली मे बाढ़ि आबि गेल।
बाढ़ ने बुझियो बाढ़े जकाँ भए गेल छै। पैन लगातार भए रहल अछि। कि कहू अछाड़क पछाड़ देने जा रहल छै, ओ सतहिया लाबि देतै लगैया हमरा।
हँ देखियौ उम्हर एखन धन रोपनी नहि चले छै तहन एना करे छै इम्हर तऽ धन रोप कखनी छै इम्हरो जे भऽ जते तऽ कते नीक रहहिते
एतय तऽ शुरू भेलैए से शुरु छै। भोर काल्हि भोरेसँ जे पाइन होइत छै से बन्दे नहि भेलैए।
अच्छा, कहलहुँ अहाँकेँ खेत अहाँकेँ खेतमे पाइन नहि लागल ह पटा कऽ रोपय पड़तै तऽ पैसा किछु देबै की ने।
यो पटा कि की रोपबे अहाँकेँ कते दिन कहलहूँ हे ओहिमे क कतेक कमाइए होइ छै, से बताउ ने होइ छै नहिये, कैए बेर पटेबै धानके धानके
नहि, नहि बुझलियै किछु दू कोला वला जे रहए ओ तऽ रोपा गेल ओ ओकरो किछ पाइन चाहि कियाकि नहर मे पाइन आईल नहि आइ, बझलहुँ? हँ, आ जाहिमे धान रोपेबै ओकरो रोप लऽ पाइन चाही आ, बिआ से जड़ रहल ये
त तहन तऽ एना करू ने एके बेर लगा दियौ, जे ओ बीओ वला के फटा दियौ ओ दुकोलिया जे रोपल अइ तकरो पटा देबै।
हँ तऽ किछु पै। तऽ किछु पैसा जे अहाँ भेज देतियै तऽ ठीक रहितै।
अरे कोनो बात नहि अहाँ ढुँमाके कहबै ने कऽ देत अहाँकेँ हम पाइ ओकरा दऽ देबै। कोनो दिक्कत छै, आ कहि देबै हमर नाम बुझलिये?
हँ, हँ।
हँ, कहि देबै भेजवा देबै ओकरा नहि कोनो दिक्कत छै। नहि, नहि, नहि अहाँ जाक ओकरा कहि देबै खाली हमर नाम, बूझलिये? तऽ नहि मंहत पाई बुझलीये, हूँ, हूँ ओकर हम कार देने अहाँ देख लियौ कनि खाली, हँ, आ देखियऔ कोशिश करू जे कनि मने। पानएसँ बारिशेके पानिसँ कनि घुए खेती तेती
से देख लै छियै, हम दस दिन कनि।
हँ, किया तऽ ओहि हिसाब सँ अपना सभ तरफ नहि होइत छै ने उपज तऽ फेर अहूँ के नहि कोनो अहूँ के फायदा नहि हयैत तब हमरा तऽ नहि कोनो बात मेहनत तऽ अही करैत छी अहूँ केँ कोनो फायदा नहि हयत।
अहाँकेँ कि पाँच किलो दऽ दै छियै अपने हम पच्चीस किलो राखि लै छिय
से नहि हम कहै छी, अहाँकेँ लेकिन तैयौ हमरा तऽ कोनो नहि दिक्कत अइ लेकिन अहाँ तऽ ओहिपर। लागल छियै, मेहनत करल छियै, तखन जे दूटा पाइ नहि हुए फायदा तऽ कि भेलै तहन अहाँकेँ
हँ, तहन कि तहन कि सभटा बात अहाँ बुझिते छियै।
हँ, हँ, बिल्कुल ने मेहनत के तऽ किछु हयबाक चाही।
हँ, आ अठाइस तारीख के बचबा के मूड़न छै, अयबै कि नहि।
देखियौ कोशिश कऽ रहल छी, एखन नहि कहि सकैत छै। किए तऽ एहिबेर अहाँ साउनमे नहि जा रहल छियै अथि बाबाधाम
पड़त कि एयबहे पड़त कि अच्छा सोनमे कहलियै जेबै अहाँ।
आ देखियौ सोचै छियै कतहु कतहु ने कतहु जाय
नय नय कतहु कतौ नहि जाय तहन फिक्से प्लान कऽ ने लियअ
यौ बाबाधाममे ने बड्ड चलय पड़ैत छय यौ ओतेक चलल कहाँ हैत
हं ययौ ह माता जी के मंदिर पर अहाँ सब चढ़ जाय छीयै सीढ़ी पर ए मान क चलू राति केऽ चढ़नाइ चालू करै छियै चाहे जखन भी चलै छियै छओ घण्टा सात घण्टा तऽ चलैत हेबइ
हँ छओ सात घंटा लगै छै ने ई तऽ अहाँके बाबाधाम बलाके बड टाइम लगय छै यौ
कहाँ बेसी टाइम लागै छय यौ
पड़ीक ने दिक्कत छय
बहुत बहुत बूढ़ पुरानके देखैत छियनि ओ चलैत रहैत छइथ
अरे से तऽ एतय अहाँ देखबै हरिद्वारसँ लोक ओकर दुगुना छय लोक आबि जाइत छै हरिद्वारसँ दिल्लिए दिल्लिए दुगुन्ना छय आ दिल्ली कथी राजस्थान तक लऽ जाइ छय लोक
हिम्मत जे हारबै तऽ ठीक छय ई बात ठीक रहतै कनहियो
नहि एहिऽ क आदत नहि हो छै ने पैरे चलैके दिक्कत मेनसे छय बुझलियै
हे यौ जाहि समय में हम पहिले चलना स्ट्ट केने रहउ ता सबय मे तऽ एकोटा गाछ ने रहे अहाँके एगो फका जे पड़ जायइत तऽ अहाँके कऽ एते हमरा लगे मुश्किल से पन्द्रह बीस मिनट तक ले चलतिये तहन जाके ओ फाका पार होेते तऽ आब तऽ तते सुन्दर बिहार सरकार बना देलकै ह गाछ के से किछु कहल हं ने
अच्छा तऽ बढ़िआँ व्यवस्था केमहर रहै छय बिहार तरफ या झारखण्ड सरकार तरफ से कहू ईमान
धकि ईमानदारी से कहू तऽ बिहार सरकार जे हइ ने चलऽ तऽ पड़े हं जदातर अपने बि देखियौ झारखंडमे टपलाक के बाद तऽ पूरा रोड मिल जाइ छै कि ने
हूँ हूँ हूँ
बुझलियै एना देखियौ बिहार से तऽ जादातर तरक्की झारखंडे केने छियै बुझलियै
अच्छा ई रोडपर नीक वएह व्यवस्था ओकरे बढ़िआँ रहै छय
व्यवस्था वालला गप जे छय कि ने अहाँके दोकान सब ज्यादा भेटत इम्हरे की कहै छै बि बिहारे तरफ ठीक छै आ झारखण्ड तरफ जे छय कि ने
व नहि नहि जेना मतलब साजिक सेवा नहि होइ छय पण्डाल तण्डाल लागल चाय शरबत ई सब एकरा सबके व्यवस्था
एहि सब के व्यवस्था नय भेटत पैसा अ तऽ लिया दिया बस से वला
अच्छा एखनो तक अपना सब तरफ मतलब अथीवला नहि छय व्यवस्था
नहि आब एहने कोनो भक्त भगवान भेज देथिन हुनका तहन ओ बात अलग छय एना ई व्यवस्था नहि जे केओ अहाँके फ्री में कऽ के देता
हं ब एतऽ तऽ अहाँके हरिद्वार से लऽ कऽ एक महीना तक अगर अहाँके मतलब दूध केरा सेब मतलब जतेक भी रंगके फल होइत छय कोनो भी फल हँ दूध तऽ पूड़री सब्जी किछ भी चीज अहाँके खेबाके मलाई छाली खेबाक के छी म जाहि चीजसँ पेट भरबाक अइ ओहि चीजसँ अहाँ पेट भरि सकइ छी फ्री ऑफ कॉस्ट
देखियउ हँ ओ ओ सएह देखियौ ओतय फ्री दय छै एतय एक समय मे हम गेल रही बाबा साथे बच्चे मे तऽ वएह मलाइ के गिलास चाय पियो वालला गिलास नय आबे या शीशा के ओ वला भर कऽ दैत रहे अहाँके दस रुपे आ इएह जे फेर जखन आब कनि बड़का भेलहुँ अपनेसँ पूछऽवला भेलियै जे यौ केना दय छियै गिलास वला तहन जे पुछलहु तऽ कहै छय चालीस रुपे कहलियै चलू बाबा हम अहिना अबय छी की खायब
एहिठना तऽ मतलब अहाँके हर आधा किलोमीटर पर हरिद्वारसँ लऽ कऽ दिल्ली तक के बात करजए हम पूरा रास्ता ई नय जे कतहु ई जे कतहु एतय छै ओतय नहि छै एहन कुनु मतलब जा्यदासँ जादा एक किलोमीटरके अन्तरपर अहाँके बड़का बड़का पंडाल भेट जैत लागल जाहि में कि हँ जाहि में कि अहाँके जे चीज खेबाक अ जे चीजसँ पेट भरबाके
हूँ
हं वो गाड़ी के कैरा सेब वला जते भी रंगग के फल छय पूरी सब्जी आ ओ चौबीस घंटा चलैत रहै छै दबाइ दारू हँ दवा दारू सेवा
हं हं एतौ तऽ अहाँके दवाइयो पैसे मे मिलत दवाइयो भेट जायत लेकिन ओ पैसा में ओमनी ज तऽ फलना जेल
नय नय एतऽ तऽ अहाँके दबाइो भेटत आ दबाइ लगा लगेनहारो भेटत फ्री में हँ सेबो करत अहाँकेँ तऽ भोलाके से मतलब एना छय ने जेनाकि मानि लिअ हमरा घर लगत मतलब जा हम जा रहल छी कतहु रस्ता में छै पण्डाल लागल तऽ हमरा मोन भेल तऽ हम अपन गेलौ कोनो ठेलापरसँ अबय लेब एक एक क्विंटल दऽ दिन केरा उठा कऽ ओकरा
नय तऽ एक दिन चलू देखबै एक दिन चलू मोन लागत नहि अहाँके तीन दिन में अथी हत तऽ चारि दिन मे चढ़ा लेब पाँच दिन में चढ़ा लेब
से तऽ छय देखियौ
तऽ एगो बात खास देखियउ ने अहाँ बिहार भरि अहाँके खूब दुःख हैत
अच्छा
अहाँके कष्टो खूब हत लेकिन जहाँ ने झारखंड में प्रवेश कऽ जेबै
हँ
हँ तह अहाँ के मोन लागे लागत एना तऽ दिक्कत होइ छै एक दिन के यौ अहाँ तऽ पहिला पहिला रहबै की नय तऽ अहाँके दिक्कत होत एक दिन
फोका भऽ गेल रहय
तऽ सुनौ ने पहिला दिन जे अहाँ के तीस किलोमीटर चलय कहत तऽ पहिला दिन अहाँ के दिक्कत होत आ दोसर दिन अहाँके एकदम भ्यूज सब देखबै एकदम प्राकृतिक पहाड़ सब ऊँच ऊँच
जी बताबै छी न पहले दिन अहाँके दस एगारह बजे चलल रहियै एगारह बारह बजे बुझलियै
अच्छा आहाँ पहिलेहो गेल छी
गेल छी भोर भोर में विदा भेलहुँ दस एगारह बजे नहा धो कऽ सुल्तानगंजसँ काँवर लऽ कऽ आ साँझ में पहुँचलहुं कतौ तबी एगो अड्डा पर ओतऽ जे रुकलहुं सात बजे तऽ ओहिठना अहाँके आराम केलहुँ ओते मतलब ओहि समयमें रहै कि अलोक चाउर दालि ईसब आहाँके अपने ओ एक हँ हँ नय एक जगह मतलब ओ देल जाइ छय देलकै आ ओ केओ रहय ओतके केओ रहथिन अपन हम हमरा सबके ग्रुपकेने रहथिन एनाहिए रहथिन मतलब
किओ दोसर गोटा हेथिन अपन
हँ हँ हँ दोसर रहथिन तऽ ओकास सभ चउर दाइल सब चीज देलकै तऽ ओ अहाँके बना कऽ खाना बना कऽ हँ सभक मतलब ओतय रहय लगभग चालीस पचास आदमी रहै सभक खाना बना कऽ ओ खुएलकै सबके हँ ओ तऽ खु हँ सबके खुएलखिन ओ जे भी रहथिन हमराने ओतेक यादे आयब तऽ ओतहि ओ खाना ताना बनलै नओ साढ़े नओ बजे खाना खा कऽ सब आराम कयलहुँ भोर में जे उठलहुँ तऽ ओ ठीन सब जे रही छ सात आदमी ककरो उठले नहि होय ककरो पैरे नय काज करै ओ सबक पयरमें भऽ गेल रहै ओ फोका भऽ भऽ गेलै मतलब ककरो छिला गेलै ककरो किछु भऽ गेलै चललेकरो उठले नय होय ह त ककरो ओतसँ आगा भोर भऽ गेलइ विदा तऽ सभ भेलै लेकिन जायके मोन ककरो नहि करै
यौ से बात ने होइ छय देखियौ सब दिन अहाँ सब कुरता पेहरेबला लोग बुझलियइ तऽ पेर भय जाय छै अहाँ के चमड़ा जे ऊपर के स्कीन होय छै ओ भय जाय छय
कमजोर हँ हँ
बाउल पर जे अहाँ चलबै की ने तऽ ई तऽ खून ओते नहि फेेकने रहैत छय तऽ एक दिन मे जे अहाँ एकरा एक्सरसाइज करा देबै ओते तऽ ओहि में खून एनाइ चालू होइ छै ओहिके ताप से जे फेर अहाँ चलबै की नय तऽ ओ फोका एहिमे भऽ जाइ छै
कहलहु तऽ सभके भऽ गेलै फोका आ ककरो चलयके ओ पएर हिम्मत करै नय लेकिन सब केओ किछु केओ किछु बजबो नहि करय जे हमरा नहि हैत गेल तहन कहलउ जे आब हम की करू हम कहली भाइ ई दिक्कत अइ तऽ सब कहै छै एगो के हमरो दिक्कत अइ
हँ तऽ सुनू ने ई सब अहाँ बिसरि जइयो आ अयबेर चलु
अच्छा नय हम ओना बाबा हम सुनू ने हम देवघर बाबा के कहिया एल छिय बिझलियै ‌ रेलवे स्टेशन पर स कहिआल छियनि रेलवे स्टेशन अबै कालमें रेलवे स्टेशन पर एलहुँ न तऽ ओतहि हम हँ ओतहि हम बड़ नीक रहि स्टेशन तऽ ओतहि हम कहलियइन हुनका जे बाबा एब जरूर एक बेेर आहाँ लग लेकिन आब हम काँवर लऽ कऽ नहि आयब आँहू अहिना अहाँके दर्शन करइ लय कैह आयल छियै नय नय मतलब नहि नहि पैरे नय आयब से कहि देने छियै आब हम पैरे नहि आब अहाँ ओहिठिना
नय नय तऽ गलती मानि लेबनि कान पकड़ि कऽ एहिमे की छै
कहै छियब आयब पैरे नय आयब आयब कहने छियइन हम आयब गाड़ी घोड़ासँ आयब तऽ से दर्शन करे लय जेबै हम लेकिन पैर अरे हमरा ओते ओतऽ आब नय होैत गेल
नहि नहि हमसब रहब ने भऽ जेतै एना नहि हिम्मत हारियौ आहाँ
अरे ओतऽसँ कहल तऽ पाँच ओतऽ सँ बस पकइड़ कऽ गेलहुँ आब एहिहिसँ बुझि सकै छीय बस तो कत पहुँच गेलहुँ बाबाधाम
अच्छा अच्छा
आ ओतौ जे देखलियै लान लागल ओ दर्शन ओ जल चढ़बै वला के तऽ ततेक बड़का लैंड रहै जे बसो से गेला के बाद हिम्मत नहि केलक जे लैन मे ठाढ़ होइ ओत खाड़
सुनु ने सबसँ बढ़िया मजा हम अहाँके दियाबे छी ने अगर अहाँ तेसर चारिम दिन में जे जल ढारबै किी ने तऽ एते अहाँके सुख प्रदान हत तीन दिन के बाद ओ रूम में गेला के बाद बसो मिलल हत अहाँके तऽ भीड़ बुझायल ओहि दिना आ ओहि दिन अहाँके चारि बजे में जे अहाँके लाइनमे खड़ा भऽ भऽ जेबै कि नहि तऽ अपने मोने अहाँ जय बाबा जय बाबा पट खोलू पट खोलू एना कऽ क आहाँ बजबइ
हमसब की केलहुँ